ओं-
हँ हमरा मे फोन आब नै जाय छै नऽ तेंए दुआरे।
सरधा आहाँ टास्क पूरा भऽ गेल हेएत।
हँ।
दोसर टास्क नै मिलल यै आहाँके?
नैय एखन नैय मिललै।
तऽ शायद आय मिलत मंडे छै नऽ।
हँ और सब भऽ गेल छै चाय नास्ता?
चा नै एना पूजा सब कऽ के बैसल छी मम्मी बनबै छथिन। और आहाँके बौआ सब स्कुल चैल गेल?
हँ स्कुल गेलै?
आब आहाँ पूरा तरह सँ अखन फ्री दू बजे तक।
हँ नैय इम्हर घर के काज सब झाड़ू ।
हँ घ हँ घर के काज सब ने बौआ सऽ फ्री।
हँ बौआ सब सऽ फ्री।
कहलहु जे पंचमीयो के लोक उपास करेै छै की मतलब अनुना करै छै?
पञ्चमी के अनुना करै छै जिनकर मखन एक दोसर अनुना हेतै ने से। तऽ आहाँ सबके तऽ एखन कमे दिन भेलए आहाँ त तऽ।
नैय दोसरे हेतेै हमर तैय दुआरे पुछलौ।
हँ तऽ आहाँ कहै छी पञ्चमी के अनुना पाँच साल तक करैके चाही। छ साल तक कऽ ला आहाँ कलिअ एक साल एकस्ट्रा।
ठीक छै।
हँ आ हमर एय बेर आठम छै तऽ एय बेर हम नै करबै अगिला बेर- ककर छोड़ देलियै?
मोश्रावणीे के खाली करबै।
हां माेश्रामनी और बरसाएत के आब करे छियै बस।
ओना अय ओना तीन तारीक से शुरू छै ने तीन अगस्त
हां तीन तारीक के मोशरा पंचमी छै।
हां बारअ की तेरअ पूजा छै शायद।
हां आ पन्द्रअ के मधुश्रावणी छै। तेरअ ए तीन के चालू यऽ आ पन्द्रअ के खतम।
तऽ बारअ दिन भेलै बीच मे नै।
हूँ।
हमरा सबके पन्द्रअ सोलअ दिन भेल छला अगला बेर।
हां अगला बेर तऽ छलै तेरअ दिन, हम सब तेरअ दिन के।
हां। एबेेर हमरा गाँव मे कियो छैहये नै। अपना गााँव मे केने छलियै कि सासुर मे।
अपने गाँव मे।
हां ई सब नैयहरे मे नीक लागै छै जे नैयहर के पाबैन हय छै, नैयहरे मे नीक लागै छै।
हां अपने गाँव मे केन छै नै छै उहाए बर साएत मे कोरोना छलै ने तऽ नै गेलियै।
नै ते हमरा होय रहै बरसाएत सब मे इग्जाम छलै तऽ हम आएल छलियै। हम दुनू पाबैन अपन उम्म घरे पर केलु।
नीक लगै छै।
हां एबेर एकोटा लगे, अगला बेर छलियै तीनटा एबेर एकोटा नै एछ।
अगला साल हमरो बहिन छलैया करै
हां।
तऽ हम सब गाँवे मे छलियै। नै गाँव मे हमर बहिन आएल तऽ हम चैल गेलौ तहन बहिन एलै। हम चैल एता हमर बहिन पहिले एते आएल छलै, एता से संगे दुनू बहिन गेलये।
औ।
मतलब हमर बहिन दिल्ली से सासुर एलै ना। तऽ एतऽ हमरे सासुर एले तऽ एता हमरा लए कऽ गेलै संगे।
चलु बढ़ियाँ बात।
हां आ पूजा-तूजा कऽ क दुर्गा पूजा ई सब देख कऽ संगे गेलियै। संगे एलिये ओहो से ओ दिल्ली चैल गेले हम घर ओता आएब के
अब ते हमरा घर मे कियो नै छै, दू, दूटा लड़का के शादी भेल छै तऽ बस ओ लड़के के कनिया के हेतै।
ओ तऽ कनिया अपन नैयहर ना
उहो अपन नैयहर जेतै।
ई गांव मे जल्दी बियाहे नै होय छै आ बियाह हैत तऽ सबके लगातारे भऽ जाएत नै हैत त हेबे नै करत पान छ साल तक अखन।
हमरा सबके उम्हर लड़की नै छै, लड़का तऽ छै, लड़की नै छै।
इम्हरो उहाए हाल छै जे लड़किये नै छै जादा, खाली लड़का छै। आ जेहो छै से बाहर रहै छै।
आब की कही।
खाना बैन गेल?
खाना हँ, नास्ता बनि गेलै।
नास्ता हं खा
खाना आब बनतै ले, जखन सब एथिन तखन।
हम उठलियै सात बजे मां के किछ किछ काम क कर नहा लेलियै। इा क
त अहां अकेले छियै अहाँके बहिन सब नै छैथ।
हँ बहिन छै ने, बहुत बदमास छै। नहि छोट, पढ़बे करैत छै अखैन
भाायजी के तऽ वियाहे ने भेलै।
ऊं हूं ओ करबो नहि करै छथि ओहिसे। ओ तेहन तेहन केस देखै छै कहै छै कि नहि नहि नहि करब हम बियाह।
हँ वैह तऽ बात छै।
ओहो छै ने हमरा उम्हर की भेलै शादी भोहो जैत दू तीनटा लड़की घसैक जाइ छै अपने बिहद के साथ लेबा दुनू घर के इज्जत खराब भऽ जाइ छै।
छोड़ू बात खतम करू ई सब कहै छै ओ पर नहि बात।
हँ भाई।
ह तेखैन त अहां सब के दूटा चीज भऽ जायत, अनूनो रहत फेर कथी कहै छै सोमवारी कहियो आइ कते केलियै।
ने आई स नहि
पूर्णिमा के करबै।
हँ पूर्णिमा से करबै।
हँ हमहुं सब
म हमर तऽ हँ मा हमर एतऽ पूर्णिमे से करै छियै, ऐ बेर।
तऽ पाछू करै छीहीन।
हँ उपास करै छियै।
हलो।
दुनू साँझ वला करे छै हमरा आर।
हां।
पहिले एके संझके करै छलियै। दू तीन सालसँ दू सांझ के करऽ लगलियै।
हँ। हम तऽ अब अथि दू हजार तेइस मे एकटा केलियै ओहि दिन से एके गो करै छी।
हँ तऽ घर मे बौआ सभ हेत छोट हेत नहि होइत रहै आब सहल नहि होइत रहैत छै।
नहि नहि से नहि भेलै दू हजार तेइस मे सोमवारी अहाँ के भेल ने तऽ दोस र सोम के हमर बौआ भऽ गेल।
ही ही ही।
ऊं उपास केने रहियै हँ तऽ ओहि दिन सं मतलब छोड़नेहे छियै तऽ आब कहलियै
हँ कहै छै जे ई छूटि जाइ छै सोमवारी तऽ दोबारा नहि होइ छै।
हँ तऽ ओहि दिन से एके गो करै छियै, ओहि दिन बौआ जेना अहाँके एगो सोम भेल न।
हँ त दोसर सबमे बौआ भ
हइया दू मिनटी रुक हेलो
हँ
हैया रुइक जाउ दू मिनट कनी एगै काम छै